हेलो
हेलो कोमल की हाल चाल छै कतेक दिन भए गेल ओ बात भेल
हेलो अंजना हम ठीक छी तू सुना कते छै हँ यार कते दिनसँ बात नय भेल छल हम तऽ बस एतऽ हे घर के काज मे व्यस्त छली
हमहुू ठीक छी असल मे अब मौसम एहन सुहावन भऽ गेल छ अछि न तब मन कले दू कछो चटपटा बनााक खायल जाय हम सोचि रहली छै जे आजू घर पर समोसा बनाबी मुदा तोहार हाथ क समोसाऽ बेजोड़ होइत छ
अरे वाह समोसा त हमर पसन्दीदा अछि बड़ नीक विचार छओ चल डायरिया पेन ले के बस हम तोरा एकदम हलवाई नहि कसम खस्ता समोसा बनेबाक विधि कहैत छियौ
हाँ हम डायरी ल क कते छी बताउ ओ सब पहिले मैदा केनाब सानम ओहिमे गड़बड़ी भयजात अछि
मैदा तैयार करब देखू समोसा खटा बनेबाक लेल मैदा सानब सबसँ महत्वपूर्ण अछि पहिले दू कप मैदा ल ओहिमे आधा चम्मच अजवायन हाथ से रगड़ के दर्दह नीक खुशबु आब कते अछी स्वाद अनुसार नून ओ आ सबस जरूरी चीज चारी स पाँच चम्मच रिफाइन तेलिया घी मोयन के खतरा
कोमल मोयन कतेक देब से केना पता चलत
मैदा मे तेल मिलाके हाथ से मुट्ठी बान्हि कय देखिहें ज मैदा मुठीमे बनाह ओहिमे लड्डू क सन भऽ जाइ त समझिहें मोयन एकदम ठीक छै। एकरा बाद कनि कनी क क करहक आटा सानब देढ़ पानि एक बेर मे नए देब आ आटा सानलहक के बाद बीस मिनट लेल भीजल कपड़ा से टोपी के राखी देब
अच्छा अब बुझगेलौन जे हमर समोसा कते खस्ता किए नहि होइत छले हम ढीला आटा सानी देत अत छलिहे अब आलू के मसाला केना बनत
हँ अब सुनू चोखा के विधि मसाला एकमदम चटपटा होना ही चाही पान छय त उबलल आलू लेब ओकरा हाथ स कनि बड़का टुकड़ा में तोरी लेब कद्दूकस ग्रेट ना करे कढ़ाइ मे दू चम्मच तेल गरम करब ओहिमे जीरा हींग कुटल भेले धनिया अ सबके फोरन देब सौंप स स्वाद बड़ा नीक अबैत छै ओकर बाद अदरक आ हरी मिर्च क पेस्ट द क कनि भूनम अब ओहि मे कनि हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च अमचूर पाउडर गरम मसाला आ आधा चम्मच भूजल जीरा
वाह सुन कर ही मुँह में पानी आबि गेल की होहि मे मटर या मुमफली देहो दऽ सकैत छी
बिल्कुल कुल जब मन हो तऽ कनी उबलल मटर आ कनी भूजल मुंगफली आ काजू किशमिश दऽ देब हलवाइ सब दैत छथि। एकरा बाद आलू दऽ कऽ नीक जकाँ पाँच मिनट मध्यम आँच पर भुनब अंत मे निक जटा कटल हरी धनियाँ मिला कऽ मसाला खूब ठण्डा होयेक लेल राखी देब
मसाला तऽ तैयार भऽ गेल मुदा कोमल समोसा के त्रिकोण आकार देनाइ हमरा लेल बड़ मुश्किल काज छै ओ केना होइत छ
हँ ओ बड़ आसान छौ कनी ध्यान देबे पड़त आटा का लोई बना कर ओकरा गोल नय बल्कि लम्बा कार मे बेलु हय ओकर बाद ओकरा बीच से चक्कू से काटि कऽ तू भाग मे बाटी देब आब एकटा भाग के हाथ मे लऽ कऽ कठिनाइ वाला किनारे पर कनी पानी लगा देब ओकरा मोड़ी कऽ एकटा कोन बना लेब आ जोड़ कऽ नीक जकाँ दबा देब ताकि तेल नय घुसै अब ओहि कोना मे आलू के मसाला भरि देब ऊपर से कनी जगह खाली छोड़ी देब किनार पर कनी पानी लगा कर पीछा का तरफ एकटा छोटा प्लेट दे कर आगू का हिस्सा सँ सटा कर नीक जकाँ बन्द कर देब समोसा एकदम बैसल भर कऽ तैयार भऽ जायत
ओहो अब हम समझलो पीछे एकटा मोड़ देनाइ जरूरी छै ताकि समोसा सीधा ठाढ़ रहि सके
एकदम सही पकड़लो अब सबसँ आखरी आ धैर्य वाला काज समोसा छानब कढ़ाहि मे तेल गरम करब मुदा याद रखिए तेल बेसी गरम नय होनाइ चाही तेल कनी गुनगुना होबै तखने समोसा दऽ देबै जँ गरम तेलमे देबै तऽ समोसा पर धोका आदी जाइ आ तो खास्ता नय बनत एकदम कम आँच पर समोसा कऽ धीरे धीरे उलट पलट के सुनहरा होय तब छानब एक घान छाने मे बारह से पन्द्रह मिनट लागत
बाप रे पन्द्रह मिनट मुदा ठीक छै नीक स्वाद लेल कनि सभ्रे सभ्र तऽ करही पड़त
हँ यार जँ आँच तेज करबै तब ऊपर से लाल भऽ जायत मुग भीतर से मैदा काँचे रहि जायत कम आँच पर छानबै तऽ एकदम हलवाई सन कुरकुरा बनत
कोमल तोहर बड़ बड़ धन्यवाद तू कते नीकसँ सबटा स्टेप समझा देलौं हम अबहि जाकऽ मैदा सानैत छी
कोनो बात न सहेली बना के फोटो जरूर भेजबाक आ‍‍हँ धन नय अ पुदीना के चटनी
एगो मिनट धनिया पुदीना केँ चटनी चटपटा बना लेबे समोसा केऊ स्वाद दुगुना भए जैत
हँ बिलकुल साँझ खन जीजा जी आ बच्चा सब शुभ खुश भ‌ईल जाइत चलू आब हम रसोई मे जात छी अपना ध्यान राखि बाय
हु तुहो अपना ध्यान रखे नीक जका समोसा बनाऊ
अरे हँ यार हम तऽ लाल चटनी क बात कहब बिसरे बिसरि गलहु समोसाे के असली स्वाद तऽ ओही तीत मीठ इमलीक च क लाल चटनीसँ आबैत छै
रुको फोन न काटू दू मिनट औरी दियौ ओकरो झटपट रेसिपी सुन के जाउ कनि इमल के पान मे करी कनि गुड़ दक खदका लेब ओहि मे कनी सोठ मने अदरक पावडर कश्मीरी लाल मिर्च भूजल जीरा पावडर आ कने काला नून मिला देउ कनी गाढा होव तक पकाके उतार लेब बस एकदम लाल - लाल चटकदार चटनी तैयार भए जायत अब हरी चटनी आ लाल चटनी दुनू के संग गर्मा गर्म समोसा परोसी यो जा ऐ बेर एकदम बढ़िया से बनायो हे जीजाजी त आब एकदम खुश हो जाऐ‌ब
ई तऽ बहुत नीक बात बतेल छि कि कोमल मजा आ गेल सुन के ओरु बताउ की हाल चाल छी
हमर तोहर समोसा के बात सुन के सोचैत छी कि हम कल बना ली बहुत दिन हो गेल अछि
ई तऽ ब ढेर नीक बात छी हमहुँ बनायल जाइ छी थ जीजा के बच्चा लोग के आय के टाइम भर जात छै
और जीजाजी के हमर परणाम कहिए
हँ बहिन ठीक छै आओर तोहार की हाल बा बच्चा सब ठीक छी
हँ सब ठीक है बा छै उहे गर्मी उहे पढ़ाई लिखाई बदमाशी छी आओर कुछुक नय छी
हँ गर्मी तो ढेर छी कभी कभी बारिश आय से मौसम नीक भेल जात छी
अरे बहिन खाली बादल होला बरसा तऽ न‌इखे छी
हँ बात तऽ सहित कहल‌उ हुिनका कहकै ओहिमे संतोष करत पड़ैत छी
सही कह‌अ तारू और अच्छा खाली समोसा और चटनी से रात केँ खाना हो जाइत छी
और और सब ठीक छी
खाली समोसा और चटनी से रात के खाना हो जाइत छै तोहार
ह ह अच्छा अच्छा तो हर सास खा ली ह
ठीक छी फो फोन रखै छी अब हमरा मैदा न अगर जाइ छी
अच्छा अच्छा रुका रुका रुका बना के फोटो जरूर भेजिये छी और बताइे छी कि कैसन बनल और बनाबे मे बीचमे कहनो बनाबे मे कोन दिक्कत बनाबे मे कोनो दिक्कत आबे छै तब बेजिझक फोन करलिये छी संकोच मत करिये छी
ठीक छै ओके
चल बाय गोल लागतनी गुड नइट
खूब खुश रहह गुड नाट